हेलो हँ हँ कटि गेलै
हँ
नहि एहिठन नहि भेटै छै खटैवाली सब
बुझियो ने ऐस त नीक अपने सब के गांव यऽ न जे मिल जाए यँ आसानी से नै बुझेछी पचरुआ गांँव छै छोटका गाँव छै जादव सब बड़ धनीक
हँ नै केयो न जाय चाहै छै ककरो ओठा काज करय ले कहलिए हमरा पहिले कहथी मनीषा कहलके हमरो कहतिए तखने ने उठास ऽ लाय लेय एतियै ओहो सब एलखिन य
करैत रहे छोटका भैया ठं तंउहं कम वला इमहर लय के आबैत रहे
आ नौ उ खड़ासँ लैके अएलै रहै
हं तऽ भोज भात तऽ दुनू भाइ मिलिए क ने केने हेतै साथे साथ न
हँ साथे साथ केलकै लेकिन ई मने मतलब मनीषा के पप्पा
बेसी खर्चा केलकै
हँ मनीषाके पप्पाके लागि गेलै तीन चारि लाख टका लागि गेलै उ एक लाख चालीस हजार टाका देलकै कहलकै बस हम ऐस बेसी नहि
आब मतलब चचा जब मास्टर रहय तऽ ओकरो ने हेएत किछु यै
हँ
ओकर त अपने हेते तऽ ओर सबभके लएके की काज रहौ एरियरो सऽ मे दू साल प भेटे चा दू लाख तीन लाख टाका
जे रहै ने
हँ
शुरूसँ अन्त तक
ह
आ छोट छोटके के दै
खोला में उठा लैत रहय
हँ हर महिना उठा लै रहे आ कि नाम छियै रिटायरके पैसासँ सभचीज कैए देलकै रए ओ जे हर महीना उठा लै रहए नहि ई एकरा नहि देलकै बड़काके नहि किछो नहि ई अपन बेटियो के पढ़ेलकै बेटो के पढ़ेलकै सभ चीज ओकर चारिटा बेटी रहे ने
अच्छा छोटका कऽ
सुन छोटका के तेय ओकरे सभचीज करे रहय ओकरे ट्रैेक्टर दियलकै ओकरे सभचीज करेलकै
तैय एखनोहु एखनो इएह केलकै खाली एक लाख चाल चालीस हजार देलकै उएह छोटका आर बाद बाकी सभ आ हँ बकी खर्चा सभचीजकेँ एकर सर सुआसिन जे हुए सभ एकर खाना पीना सभ ओ भैया तऽ मतलब की अथी छियै पहिले रिहे डॉक अथी रहियै जेना बजार पर नैय कम्पाउण्ड खोलै छै दोकान
हँ
हँ बाजारपर वेह करै रहै तकर बाद एल आइ सी एजेन्ट रहै आ भौजी भौजी अथी रिटायर भेलै अथी मास्टरनी रिहै
तब ओकरो कोन कमी रहै यै
हँ तऽ वैह नऽ देलकै बड़की बड़के नऽ देल
ओ बड़ अच्छा बड़की
हँ आ छोटका नहि कुछु घर अथी गृहस्थी या खेती बाड़ी सब करय हँ तऽ वएह मै
समारे रहै
आ हँ और खाली ओकर नाम छै आ बुढ़ियो ओही ठाम रहय रहे बुढ़बो ओहीठाम रहय रहे आ ओकरे सबकिछु ओकरे सबकिछु दै रहै ई सक्षम रहै तऽ ई नहि लै रहै
अच्छा ई नहि न लड़ाइ झगड़ा नहि दैय यऽ हमरा
आ नहि
एहिसबमे हँ एहिसबमे नहि
आ गाँम मे जे घर बनेलकै तऽ बड़का भैया कऽ हिसा नहि देलक
नहि दुनू अपन अपन अलग अलग बनेलकय ओकर छोटकाकेँ ओ बनेलकय खपड़ेके छै छोटकाके आ एकरो एकरो खपड़ेकेँ छै सहरसामे छै दुनूके बनल सहरसा मे दुनू के जमीन कित कऽ दुनू के बना देलकै रेहै
अच्छा दुनू गो केऽ जमीन चचे कीन दलक रहैय
चचे रिटायर भेलय न चचे कीन क दुनू के बनाय देलकै रहय बस उएह जमीनमे एकर अ हक छै बापके बाँकी आर कोनो चीजमे नई
नई तऽ अपने एरिय तऽ ढेरीक के पेंशनो बढ़िया भेटैत हेत
हँ आ एखेन ओकर बेटी चारो टा बेटी मे सँ किओ नहि देलकै कुछो
आ ई मनीषा मनीषा कि नाम छियै सुपारियो बरलकै आइ माछकेँ आइ माछकेँ खर्चा देलकय
हूँ
भैया सब हमरो सँ पूछय रहे सभसँ
हँ
सर सीय सनके की हाथ रहतै कहलियै कोनो कमजोर कहलियै अपन इज्जत तऽ बढ़ेने ने रह कहलियए कोन कोनो कमजोर घर मे देलह य जे तू पूछै छ कह ओडर सर सुआसिन एते छै जेकि नाम छै तोहर सभ भोज के टेक लेत‌अ तू सब पछा एक एकटा एक एकटा हमर बहिन कहै छै ओ दिल्ली से एलै ओहे ओकर ननद हम बड़की दीदीक बहिनके जे पुतहु छै ओकर ननद भैया हाथ बड़का भैयाथ उठा देते तऽ हम सब स्वस्थ सर सुआसिन सभटा टेक लेबय सभटा सब पाछा हैट जा हमहीं सब देख लेबै तऽ ओ आनलकय पन्द्रह हजार टका निकालिक जे हमरा माछ म‌उस भूजकर लेकिन भासकर नहि लेलकै नहि लेलकै नहि किया सर सोआसिन एते दूर स किराया भाड़ा सभ चीज लगा क एलैया हँ तोही भोज करी ले एलहकऽ हँ ओहिना सब भैया मिलके मजाक करय रहय देखे छियै स सवा सवासिन सबके कतेक पावर छै हम हम तऽ एके जबाब देलियै कोनो घर कमजोर घरमे देलहक जे कोनो चीजके सोचय पड़तै तऽ भास्कर कहलकै नहि हम कोनो स्वासिनसँ नहि लेबै एतेक दूरसँ किराया भाड़ा हम जे लगा केेलियै एते दूर से किराया भाड़ हमरे पता छै जे कते किराया भाड़ लागि जाइ छै
हँ ठीके कहलौं
तोरा करयके छौ तऽ करऽ नहि तऽ हम दै छियौ प‌इसा करब करबै हँ बेटाके नाम छियै
बियाह भेलय बेटा के
हँ बेटाक बियाह भेलय पुतहु छै एकटा बेटी छै एकटा बेटा छै
बात छै पोतो पोती भ गेले
हँ पोतो पोती भए गेलै
रिटायर भेलहु कि भाभी
हँ भाभी रिटार भए गेलै भाभी रिटार भय दु साल भए गेल यौ भावी के व ए सोचल कर रहे अबरी घर मकान बनेतीयै ता मे तऽ हे ओ हँ खपड़े के छेला रहै सबमे दिक्कत भए जाइ छै
हं ओकरा सबके जखन शौख सुविधा रहे छै तऽ ओकरा कनिटा दिक्कत भए जाय छै
ओना तऽ एकदम छै सहरसे मे रहै छै लेकिन कहियो जग जाजनमे चलि आबै छै तऽ दिक्कत होइत छै
ई कतऽ ने बेसी ने दू ओ टा रूम किचन लेट्रिन बनलि तऽ बाकी खपड़ा नहि तोड़तै रहय सब रुकै सबमे तऽ ठीक रहतै
हूं नहि दूटा रूम किचेन बनौल छै खपड़ा लेट्रिन बाथरूम सब चीज बनल छै पक्का के सब चीजमेक लेकिन ऊपर खपरा छै तऽ कलकै आइ साइड स जमीन छै ने तऽ कहलकै ए साइड से पाँंच छओ कोठली बना देबे ने सरो सुआसिन सब के कतहु दिक्कत नहि हेतै सभ अपना अपना घरपर जाइ छै सुतय लए जकरा घर पर जग हेतै हम अपना घर पर अपन बेटाक के मुड़न करबै तऽ हम सभ सुआहासिनके अपने घर पर सुतेबै ए सी लगेबई ई करबौ उ करबौ सबसँ सुन्नक हम अपने घरपर सुतैबै किया जेतै अपना अपना घर आब हमर रानी दीदीकेँ हँ हँ अब रानी दीदी के मम्मी पापा चाचा चाची किन सायद नहि एलै ऐ तऽ ओ केतअ जेतै सुतैय लऽ से कहि तऽ दीदी पिसा केतअ केतअ जेते सुतै लऽ कियाकि ओकर कनियाँ कहै छैय हम दुनु टा अपन रूम खाली केय देबै दीदी पिसा अखैन सुतबै दीदी पिसा के देबै सुतै लऽ कहलिय हँ साउस साउस सुतै घर मे पुतहु सुततै बाहर
बाहरमे एहनो केतो भेलै है
हँ तऽ हँसै लागले पूरा दिन अहिना बीत जाइ छै हँ बहुत बहुत मोन लागै छै आऔर सबटा ई छोरी सब जे छै अरे जाइनकेँ कटएकेँ एलिये फेर पपोकेँ छै चेकपे फेर एम्हरो ओम्हर छै सगरे छै
हँ ई बात त यै तेरे मे सँ गुजर
हँ वैह नऽ गुजरतै एहिठाम रहनाइ सँ तऽ गुजर एहिठाम तऽ कतबो दिन रहबै तऽ नहिरासँ कतहुँ मोन भरैय
नहि लेकिन रहि क की फायदा नहिरामे सबके नीक लागै छै अपन सभके देखबै तऽ नीक हैत फेर बालो बच्चाकेँ पढ़ाइ तऽ छु टिये रहल यऽ
नय नय सभचीज छूटि रहल छै आब काल्हि ओकर कम्प्यूटर क्लासकेँ परीक्षा रहिये नऽ लास्ट अथी कोर्स ओकर पूरा भए गेलै कम्प्यूटर केँ काल्हि फोन एलै तऽ वैह मोबाइल पर अथि व्हटसप पर ओकरा भेज देलियै जो तऽ आब देखियौ पेपर बादमे लेतै तऽ दू चारि दिन बाद अगर भए जेतै कहलियए बाइस तारीखकेँ पेपर हँ नहि ओ मत मतलब ऑनलाइन क्लास हेतै ऑनलाइनमे ही पेपर लियल जेतै
तऽ ऑनलाइन एतोसँ केय सकैय यऽ पियूस न
नहि नहि भेलै कोशिश केलियै रहै
ओ
नहि भेलै ताहि दुआरे छोड़ि देलिये फेन बड़ जेबै तखैन करेबै जेबै तखैन करेबै दूटा झिंगा पर नजर पड़ल बुढ़ाय गेले यै देख
अहाँ सब्जियो सब मतलब तोड़ कऽ अहाँ अरे बा
राइख देबै न सब्जी तोड़िकेँ मम्मी पपा नई न अभि तोड़े सकैय छै झिगा कनि हँ कनिए टा केँ लत्त लत्ती छै ओहिमे दुइ टा देखलियै बुढ़ा गेले
नहि देखने हेतै नहि बुझलियै तीन चारि दिन से लगातार भोजन रहै दिनो क ओते बने हैत खना
हँ दिनो ओहिठाम राति ओहिठ दुपरियो पहिले नस्ता बनै छै चूरा भूजल फेर दुपहरमे बनैत छै पूड़ी तरकारी आ सभचीज मतलब दू टा तरकारी पूरी बनै छै फेर राति बनै छै सब ककरो मतलब पूरा अंगने घरके चुल्हा नहि जलबै छथीन
चलै छी त अहाँके मम्मी पपा रहत कि चलि जायत
नहि मम्मियो पपा चलि जेतै मम्मिओ पप्पा चलि जेतै लेकिन हँ दिल्ली चलि जेतै लेकिन एखन नहि जेतै कनिटा मम्मी पापाके टाइम लागतै मम्मी पपा के टाइम लागते कनिटा बाइस तारीख के हमर ननिहर मे घड़ियो सब छै आब ओ आब ओहो सब फोन कए कऽ परेशान करै छै टिकट कैंसिल करा लए हम कहलियै ओना रहतियै तऽ टिकटो कैंसिल करैतियै
हँ ठीके कहै
हमर मेन पूँजी वला के चेकअप छियै कोना टिकट करा लेबै हुनका बचेनाइ छै एखन दस साल जिन्दगी देने छै अपनो जिन्दगी देने छै दस साल
सही बात छै ठीके कहै छी
हँ
आ जे या सबटा बुढ़बे पर ने ये
वैह ने सभचीज तऽ बुढ़बे पर छथिन ईसभ की करै छथिन
हँ
को नो भैयारी भायजी तैयो करै छथिन छोटका तऽ कुछुओ नै
हँ भैया रहै छै घ र केऽ दे छै ओकरा रूटीगर सबेर नहि रहत आरो काज कए देतै
हँ
इ बला बात छै तन करतियौ
हँ दोसरो जगह लाइग जेते ने उहो ते रोशनो ते नहि छुट रहल दोसरो जगह लागि जतियै तऽ ठीक बढ़ियां से हेतिए
कयेदैया अहाँ के गोतनी जे यही
हँ बड़कीयो कहि द छै ने चौबीसो टका एलै तऽ चौबीसो टका एले या नजर लागतै आब इम्हरे से कहथुन ने जे छिय पैसा पेटीएम कए देतै तऽ इम्हरे से ले ले जेबै खाय पियए के सबटा समान
हे वह की कहैये घर गोतनिक चौबीस सौ मे नजर लागि जेते कहिय गोतनी नहि लागते तब हम करबे करतौ अहां के छोटकी के खुशी स पनसैया गजब के ए कहिय खाय पियए वला सामान लेने एबय
ह कोल्ड्रिंक सब लेेने एबै ठंडा हिनका हमर गोतनी ठंडा सब बहुत पसन्द छै एकतीस टका ओई सऽ फालतू कत एलै ओहो एले है कतअ तब वह उसो हँ एखन उ सो कहाँ क रहल छै बस उएह दू सए एकतीस टका सो केलकैया बस
खाता में गिरल दू सए एकतीस टका
नहि सो करय छै दू टका खाता मे गिरलै
दू टका के भोज
हमरा तऽ ऑप्शने नहि आबि रहल यै हमरा सभ
तीन तीन तीन दिन तीन दिन बाद
आइ तीन दिन भ‌ए गेलय परसुए सीम लेलियै परसुए खोललियै आ काइल अहाँकेँ फोन केलहुं रहय जे किछ भए जेतै गप लेकिन‌अहाँ फोने ने उठलियै रात कऽ
आ नहि हम एकटा नया नम्बर हेतै ओ ओहियोसँ नहि उठाएल हेतै आ कि नाम छियै पियुष के तऽ व‌हि वएह धंधा रहय एहिठामसँ निकैलते नहि रहय ताला बन्द रहय अपना चौकीपर पड़ल रहय लेकिन काइल काइल ओ सभ गाँवओ सभके परसलकै खान पूरी परसलकै पाइन परसलकै एना लगलय कहलकै वाह वाह भागिनलाल तू तारि देलह बबा के बुढ़ा बाबा के तैर देलह तू कोना निकल गेलह बाबू सभ बहुत खुश पहिले
ते बाहर सभ भेजल करबय ने तऽ आरो अपनो यार के